हेलो
हेलो
की हाल चाल छै यौ
बढ़िआँ छै यौ अपन कहियौ
हमरो बढ़िया छै खाना प खाना पीना भऽ गेल
हँ भऽ गेल अहाँके
हमरो अभीईये भेल
कथी सब भेल भोजन मे
इहै की हत इएह भेल भात दैल ओर किछु नय किछु विशेष बात नय अछ।
किछु विशेष नय खेलौं।
नय कहाॅं खेलियै हन।
तब घुमै उमै लऽ गेलौं कि नै कतौ
कहाँ गेलियै यौ घुमै लऽ कही नै गेलियै आइ हम। आय दू बैज गेलै हनू तबियत खराब रहे तै नै गेलियै कही घुमै ल ऽ
अच्छा तबियत कऽ की भऽ गेलै य ऽ
बोखार आबै है सर्दी आबै है कि करी सकै छियै हम।
डॉक्टर से नै देखबेलियै।
देखेबै अभी तक तऽ नै देखलियै फिलहाल मे अछि लेकिन देखाय लेबै हम।
देखा लैतियै रहै तऽ ठीक रहत रहै न।
सोच तऽ रहल छियै।
एमें सोचे वाला कोन बात है देखा लिया बोखार जादा आइब रहल छै तऽ टाइफाइड कऽ ल क्षन भऽ सकै छै न।
हु ई तऽ बात छै हम आबै छी अहै केँ गाम। तऽ वही देखा लेबै की कहै छियै
हु कहिआ एबै तऽ।
जहिया अहाँ बोल दियो तहिया आइब जेबै।
काईले आइब जाउ।
काइल आबू न।
आइब जैब और सब बतैयौ वहाँ केँ आदमी सब बढ़िआ छथिन न।
सब बढ़िया छथिन एगो इन्द्रजीत छै ओ तऽ एगो एपिसेडो में लगल रहैय ड्रामा देखे मे। श्रवण तऽ ऐल नै। बांकी अभिषेको नै ऐत तऽ मोनो नै लगै छै।
ई तऽ सही कहलिय अहाॅं।
हु तब और सब कहियौ।
की कहू सोच रहल छी। खी आबो कॉलज ताॅलेज जाउ आब।
हं कॉलेज तॉलेज केनाइ तऽ जरूरी छै। अपन सभ केँ आइबेर प्लेसमेंटो वला क्लास चलते एक अगस्त से अयकेँ लेल सेमिनार में रोज बोला रहल छै।
जाइ छियै कि नै जाइ छियै।
कहाँ गेलियै आइ गेलियै डिमांड लेटर लए तऽ ओ तऽ ओ तऽ कहलकै अथी मतलब डेट खतम हो चुका है। डेट खतम भऽ गेल छै तऽ रजिस टार लंग जा कऽ मिलु रजिस्टार लंग गेलिये तऽ उ कहे छै की आब तऽ अथी भऽ गेले आइ तोरा सब कऽ नै मिलतौ एते दिन कऽ तऽ छेलही तब कहलकै चैल जाइ लए देखै छियै अगर फेर स अथी हेतै डेट अथी बढ़बय केँ तऽ बढ़बय केँ बात हेतै तऽ बढ़ेबै रुप में अहाँ केँ मैसेज चैल जैत आ ओ तऽ गेलियै तऽ धर्मेश ठाकुर लग भेजलक। धर्मेश ठाकुर कहै छै स्टार सरसँ बात कऽ के हम अथि एक्सटेंशनके अथि करैत छी के अहाँ सब आइ तऽ नहीं कय पायत आब काईल आबू आब देखियौ काल्हि जेबैय की कहै छैय नहि कहै छैय पता करबै
नय‍ हमर तऽ की कहैय छैय एकरा की भेलै नहि भेलै केंसिलो नहि कय रहल छैय नहि
एखन तऽ अहाँके पतो नहि चलत
वएह ने भारी परिस्थिति मे फसि गेलो हन हम
आब की कऽ सकैत छियै देखियौ सबरके फल मीठा होइ छैय कनि सबर करियौ क
ई त हमरा पते अछि कि कैंसल होबे करत
हँ तऽ कनि अथी सबर करियौ देखियौ भऽ जेतै तऽ बढ़िआँ छैय ने फेरसँ लोड कऽ देबै ओतऽ से लऽ के
लेकिन आब लेट समय तऽ लगते
लेट फाइन कथी लगतै डेट आगे बढ़ेतै तऽ ऐ बीचमे लऽ लेब अहाँके लेट अहाँके लेट फाइन नहि लेत अहाँ के कहबै हम रिजेक्ट कऽ देलकै तऽ तऽ लेट फाइन नहि लेत अहाँ खबै ईमेल पर मैसेज आयत तऽ लेट फाइन अहाँके नहि लैत
लेट हमरा होते ने पेमेंट गिरते ने
हँ से तऽ अहाँके पेमेंट गिरेमे लेट हेबे करत
हऽ
आब की कऽ सकै छिये सरकारी काम छैय सरकारी काममे कनि विलम्ब हेबे करै
हँ यौ तऽ मिथिला हाट नहि गेलियै घूमेय ले एत घूमय वाला मस्त जगह अछि
कहाँ गेलियै उएह बीचमे गेल छलियै बहुत दिन पहिले ‌ एहि बीचमे कहाँ गेलियै आहाॅं एबै तब ने जेबै साथमे घुमबैऽ ओतऽ अथि घूमबे फिरबे बढ़ियां से मौज काटबै
ओहेमे एक नम्बर घूमै वाला जगह अय
हॅं बोटिंगो करबे छैय अथी में तालाब में
हँ एक नम्बर मस्त जगह है खाना के व्यवस्था है घूमेय के व्यवस्था अछि पार्किंग कऽ व्यवस्था ऐछ हते बड़
व्यवस्थ व्यवस्था सभ तऽ बढ़िआँ देने य ओतऽ भनसाघरमे कहै छैय अपन मिथिलाके भोजन एकदम बढ़िआँ सँ पकाके दै छैय चूल्ही पर
हँ पूरा घर वाला फील आयत होरेस्ट ट्रेंड वाला फील ने आयत पूरा एकदम मिथिला के परम्परा अनुसार वहाँके उको भोजन बनै छैय खायल जाइ है
हँ तऽ जे अपन सबके परम्परा छैय ओहि अनुसार तऽ बनेबे करते ओ एकर नामे छैय भनसाघर तऽ की करबै अपन सभके परम्पराके तऽ अथी पालन करबे करतै
हँ हॅं ई अहाँ तऽ सही बोल लिए अब ई कहैत रहौ हम इनरजीत के की हाल चाल छैय तबियत आब ठीक छैय नऽ
ह इन्द्रजीत के तबियत उबियत तऽ बढ़िया ये अखनी आराम से रूम मे पंखा मे बैठ कऽ पाकिस्तानी ड्रामा देखे या मोबाइल मे ऊपर से अथी जी के जी के जी मे से तैयारी करैया बैठ के रात के अथी करेट अफेयर सभ देखैत रहैया यूट्यूब पर
के यौ आब जेनरल कम्पीटिशन के तैयारी करत कि
बुझा तऽ रहल यऽ कि जेनरले कम्पीटिशनमे घुसै लए चाहि रहल य
ओकरा कहियो पाकिस्तानी ड्रामा नहि देखियौ अपना आर के मिथिला के बारे मे कुछ देखियऔ
ह से बात तऽ छै अपन सभके मिथिलाके आगे बढ़ेबा कऽ छै
हे कोय नहि जाने छै इंगलिश हिंन्दी कते भाषा प्रचलित छै मैथिली भाषा कहा प्रचलित छै ओकरा प्रचलित करबाकऽ चाही
ह अपन सभके भाषा एकदम प्रचलित हेबाक चाही ई बात तऽ सही कहलियै अहा तब कलकत्ता गेलहु तऽ कि सभ केलहु
हम कहा गेलहुँ नहि आवाज आयल ठीक से बुलियौ
कल कलकत्ता जे गेल छलहु एक महीना पहिले अहाँ
ह
ओठाय कि सभ केलहु
कि केलो उहा हमरा मिल गेल सेहो मधुबनी के आदमी अपने मिथिला के एगो आदमी मिल गेल रहा बड़ी नीक स्वभाव के आदमी उलास पट्टी घर भेल हुनकर सबान। मील गेल ऐछ काम करैत रहै उहा मे हम उहा तऽ हम दुनू एके साथ रहे लगलो कम्पनी जाइत रहो। एल खेलो पिलो आराम से रहलो एन्जॉय आल खूब एन्जॉय आलऽ
अहाँ सभ एके रूम मे रहै छलियै
ह हमसभ बोलये तऽ ठीक ही रहै छियै रूम मे रहे
तब ओतय कम्पनीमे गेलहुँ तऽ कि सभ सिखलहुँ इटर्नशिपर
पहिले ते ओ हमरा से पूछल कऽ कि नाम कि भेल घर कहाँ भेल तऽ ओकरा बतेलहु ह नाम आदित्य भेलेद इंट्रोडक्शन देलहुँ मिथिला के बारे मे ओकरा बोलो मिथिला के प्रचलितऽ करलो अपना अनुसार जे इंट्रोडक्शन देय के रहे ओ देलो हुनका कहखिन अच्छा आप लोग बिहारसँ ह बोले हा तऽ बिहारमे कहाँ से होतो हम तऽ बोले हम लोग मिथिला से आते है
आब तऽ अहाँ सभ कहलियै मिथिलासँ आबै छियै अपन मैथिली भाषा। प्रयोग करलियै कि नहि।
किया नहि के लीये हमार आपस मे जाय तऽ जान पहचान जे भेले ओकरा से मैथिलीए हम बात करै छियै छै सरजी आर सुनैत रहथिन तऽ कहैत रथिन अच्छा है यही भाषा है मैथिली मे हम आर कहलहु कि हा यही भाषा है कविता। सर आप लोग आर को भी एक दू लाइन सिखा एहिसे सिखेलो हम आहाँ एक दू लाइन सिखेलो इसका मतलब इ हे हम कहलिए हँ सर एकरे कहल जाइ छै हमरा आर के संस्कार मैथिली भाषा बहुत प्रेमिक भाषा भेलै मिठा भाषा भेलै
ओ ऐखन मैथिलीे भाषामे मीठ मेत मतलब मीठ रखले लिखले छै तऽ भाषोमे मीठ हेबे करतै ने
उहे ने कहलो ओर बताइओ अहाँ पटना गेल रहिय तऽ की भेलै रहे
हमरो सबके उएहे इंट्रोडक्शन लेहलक हमरा सभके तऽ खाली कहैत रहै अहाँ सभ मिथिला से छियै कहलियै ह सर तऽ प्रोजेक्टो दैत रहे तऽ मेनलिअ होस्टल फॉर्म बन बैके रहै तऽ ओहो मिथिले के नाम पर होस्टल फॉर्म दैत रहै
तऽ इएह सभ सिखेलक बढ़िआँ से ओइ के बाद सर्टिफिकेट उर्टिफिकेट देलक अब एलो अपन मिथिला मे
सही रहल अपनो आर के कॉलेज तऽ मिथिले मे पड़ै छैय घरो मिथिले मे
हँ तऽ से तऽ अपन आर के कॉलेज मिथिला के नाम बढ़ा रहल यै
आ बस सही कहलु अदर अदर लैक आबै है मिथिला मे पढ़ेल
हँ बड़ी दूर दूर के लड़का सब आबे है पढ़े लए कहे छै नेपालो आर के बच्चा सब आबे छै पढ़े लेय
हँ यो सब जगके बच्चा आबै छै पढे लेल